आ
ठीक छै
आओर सब भानस भ गेल भानस कऽ लेलियै
जाा नहि आब जाइ छियै बनेबै हमरा कनि लड़की जेतै हमर ओतऽ चंडीगढ़ ओकरा लए कनि छै निमकी छानैके एहि ले फेरो कहे छै चिकेन बनाल अ तऽ ओसभ बनेबै
हँ
बस निमकी छि कऽ एगो परनासँ देतै ची कऽ आनतै धढोइ कऽ चढ़ा देबै चिकन बना देबै चावल बना देबै कबइ
हँ तऽ बढ़िआँ छै हँ हँ बढ़िआँ छै कि रन व्यवस्था जेतै तऽ मनेतै से खेतै या
नहि से तऽ अथीमे जेतै एसी मे जेतै लेकिन हम कनि कनि बन कऽ दऽ देबै ज हँ सभचीज छलै ह धियापुताके मोन छै अपन किछु खा क करतै मोन तऽ अपन खेतै हँ हँ
आर त अहाँ अपना ले कथी बनेबै अहाँ तऽ नहि खाइ छियै
स हमल कर ल त ओख
अच्छा कोनो बात नहि हँ आबि गेलियै एतय आ अजय ओ ओजासँ आगे निकलि गेलियै
कदी तौले नहि चतौ रह फीज अच छोटी कथी करै ल नहि हे दिन दिनमे बनेलिय करै लए सुिया
ह तऽ अहाँ अपना ल क क रबै खानाइ
नहि बतैय किछ नहि बने आलू कोबीके सब्जी बनल छै करैलाके तरने छियै अहाँ लए कहलहुँ जे हम करली तौड़ल देतियै हम बिसरलियै पलो हँ अच्छा भेज जरूरत हैते त ऐते ने ह करै लए तरने छी भेजब सब ठीक छै
अच्छा
की कहल यै की कहलियै
क
छै अभी निमकी छाने लए निमकी छान फेर खाना बनाब भानस करब ओही चावल बनैब कन बनेब बौआ सब लै की कहे छै ठंडा लगेया ने मौसम सही केलकै हँ
हँ आइ तऽ रातिसँ जे पानि भेलैए ताहिके नीक तऽ गर्मी कम छै आओर कथी कहै छै आब नहि अयला हे अपने भाायजी नहि एलखिन हेँ हैेलो हेलो हेलो